नमस्कार मित्र
हँ की हाल च छै
की हाल चाल अछि कि हाल चाल छै, मित्र।
हालचाल बढ़िआँ अछि, कहिल हम गाम ल
गेले रही बहुत दिन बाद गाम कऽ वातावरण देखलू। तखन मनमे विचार आयल जे गाम आ शहर कऽ जीवनके कतेक अन्तर अछि।
इ, ते बहुत रोच बते अछि, हमरो हमेशा इ जाना के इच्छा रहैत अछि। जे गाम कऽ जीवन निक शहरकऽ जीवन।
गाव मे चारुकात हरियर खेत स्वच्छ गाव। आ शान्त वातावरण देखि कऽ मन बहुत प्रसन्न भरि गेल जाइत अछि।
हँ, गाम कऽ लोकसभ सेहो एक दोसरक संग बहुत अपनापनसँ रहैत अछि। आ, दुख सभमे एक दोसराके सहायता करैत छथि।
बिल्कुल मित्र शहरमे रोजगार व्यवसाय आ पढ़बक अवसर बेसी होइत अछि, एहि। कारण दूर दूरके लोक आवैत आबैत छथि।
मुदा शहरमे लोकसभ अपन अपन काजमे एतेक व्यस्त रहैत अछि, जे। एकको बेर पड़ोसी नाम सेहो नहि जानैत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कूल। शहरमे रोजगार व्यवसाय आ पढ़ाइक अवसर बेसी होइत अछि, एहि कारण दूर दूरके लोक। ओतय अबैत छथि।
शहरमे विद्यालय महाविद्यालय अस्पताल आ दोसर सुविधा सेहो गाम कऽ। अपेक्षा बेसी उपलब्ध रहैत अछि।
ई, बात सही अछि, मुदा शहरमे ट्रैफिक प्रदूषण आ भीड़ भाड़क समस्या सेहो बहुत। देखल भेटल अछि।
गाम मे प्रदूषण कम होइ तस भरक समय। पक्षीकऽ आवाज आ ताजा हवा मनके बहुत शान्ति दैत अछि।
हमरा तऽ गामकऽ नदी पोखरि आ खेत खलिहान बहुत आकर्षक करैत अछि।
मुदा किछु गाम मे एखनो निक सड़क अस्पताल आ उच्च शिक्षक सुविधा पर्याप्त। नहि अछि।
बिल्कुल एहि कारण बहुत युवा पढ़ाइ आ रोजगार लेल शहर दिश जाय लागैत छथि।
शहर मे कमाइ कऽ अवसर बेसी अछि, मुदा जीवनक खर्च सेहो बहुत बेसी होइत अछि।
सही कहलूँ गाम मे कम खर्च मे ही सन्तोष्पूर्ण जीवन बितओल जा सकैत अछि।
गाम कऽ भोजन सेहो ताजा आ प्राकृतिक होइत अछि, जे स्वास्थ्य लेल बहुत लाभदायक मानल जाइत अछि।
शहर मे समय कऽ कमीके बहुत कारण लोक मे भोजन तैआर या बाहर खाना खा निभरत रहैत अछि।
गाम कऽ पूर्व त्यौहारसभ सेहो बहुत उत्साह आ सामूहिक रूपसँ मनाओल जाइत अछि।
ओतय तऽ पूरा गाव आओर पूरा परिवार जकाँ मिली जुलि कऽ खुशी मनाबैत अछि।
शहर मे सुविधा बेसी अछि मुदा। गाम मे अपनापन आ सामाजिक जुड़ाव बेसी महसूस होइत अछि।
हमरा लागैत अछि, जे गाम आ शहर दुनू अपन अपन विशेषता चुनौती अछि।
बिल्कुल विकास एहसन होयबा कऽ चाही जहिसँ गाम मे से हो बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य आर रोजगारक अवसर उपलब्ध हो।
तखन लोक सभके केवल मजबूरीमे शहर जाय पड़त एहन स्थिति धीरे धीरे कम भऽ सकैत अछि।
गाम आ शहर दुनू एक दूसर कऽ पूरक छथिन दुनू के सन्तुलित विकास देशभक प्रगत लेल आवश्यक अछि।
सही केलहुँ जखन गाम आ शहर दुनू समामान रूपसँ विकसित होयत तखन सम्पूर्ण समाज। आ देश कऽ भविष्य आरो उज्जवल बनत।
अहाँ गाम कऽ वातावरणके बहुत प्रशंसा केलहुँ मुदा कि भविष्यमे गाम के। जीवन सेहो शहर जगाँ बदली जाइ
हँ धीरे धीरे एहन परिवर्तन देखै लेल भेटल अछि सड़क इन्टरनेट बिजली आ आधुनिक सुविधा गाम धरि पहुँचल रहैत अछि
ई ते बहुत नीक बात अछि जहा सुविधा बढ़त ता लोको सब के छोट छोट काज लेल शहर जयबाक आवश्यकता कम पड़त
बिल्कुल जे गामंवमे नीक विद्यालय अस्पताल आ रोजक रोजगारक अवस्था उपलब्ध कराय तऽ अहाँ युवा अपने गाममे रहि कऽ काज करत चाहत
मुदा कतेको युवा पढ़ै पूरा के शहर मे बेसी जाइत छथि ओसभ फेर गाम काम अबैत छथिन
हँ रोजगारक कारण एहन होयइत अछि मुद्दा बहुत लोकक मन एकलो गामक माटी आ अपन लोकसभके जुड़ल रहैत अछि
हमरा ल जे गामक जीवनमे तनाव शहरक अपेक्षा कम होइत अछि
ह बिल्कुल मित्र बिल्कुल शहरक तेजी जीवनशैली ट्रैफिक आ काजक दबाव कारण लोकसभ बहुत व्यस्त रहत अछि
गाम मे साँझक समय लोकसभ चौपाल आ आँगन मे बेसी कै गप करैत छथि जे बहुत सुन्दर परम्परा अछि
बिल्कुल एहन बातचीत सङ्ग आपसी सम्बन्ध मजबूत होइत अछि आ लोकसभब एक दोसरक समस्या सेहो बुझाबैत छथि
शहरमे एहन समय बहुत कम लोकसभ निकालि पबैत छथिन
गामक बच्चासभ खुला मैदानमे खेलैत छथि मुदा शहरमे खेलबाक जगह कम होइत जा रहल अछि
सही कहलहुँ एहि कारणे बच्चासभक समय मोबाईल आ कम्प्यूटरपर बेसी बीतय लगेैत अछि
स खेती गामक अर्थव्यवस्थाक मुख्य आधार रहल अछि आधुनिक तकनीक एकरा आरो बेहतर बना सकैत अछि
हँ वैज्ञानिक खेती सिंचाई आ मशीनक उपोग किसानभग उत्पादन बढ़ाओल जा सके तऽ अछि
जे गाममे उद्योग आ छोट मोट व्यवसाय बढ़त तऽ रोजगार सेहो बढ़त
बिल्कुल तखन शहरपर अत्यधिक दबाव सेहो कम होयत आ गामक विकास तेज होयत
हमरा लगैत अछि जे गामक संस्कृति आ परम्पराके बचाकऽ रखनाई सेहो बहुत जरूरी अछि
हँ आधुनिकता अपन स्थान पर अजी तऽ अपन भाषा संस्कृति आ परम्परा हमर पहचान अछि
गाम आ शहर दुनूक नीक बात सभ अपनायल जाय तऽ समाज आरो मजबूत बनि सकैत अछि
बिल्कुल शहरक सुविधा आ गामक अपनापन दुनू मिल बहुत सुन्दर भविष्य बना सकैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे आनेवला समयमे गामक विकास आरो तेजीसँ होयत
आ जखन गाम आत्मनिर्भर बनत तखन देशक अर्थव्यवस्था सेहो आरो मजबूत होयत
सही कहलो गामव आ शहर प्रतिस्पर्धा नहि बल्कि एक दूसरेके सहयोगी क्षति दुनोके संन्तुलित विकासमे भारतक वास्तविक प्रगति आधार बनत
विचा हमरा लगैत अछि जे भविष्यमे गाम आ शहरक बीचक दूरी धीरे-धीरे कम भऽ सकैत अछि आधुनिक सुविधा आम गाम धरि पहुँचि रहल अछि।
हँ मित्र इन्टरनेट मोबाईल नेटवर्क आ डिजिटल सेवाक कारण गामक लोकसभ सेहो दुनियाक संग जुड़ि रहल छथि। ई परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण अछि।
सही कहलहुँ। एकर मतलब ई अछि जे भविष्यमे बहुत लोक शहर छोड़ि फेर गाममे बसायबाक निर्णय लऽ सकैत अछि।
सम्भव अछि मित्र जे गाममे रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य आ इन्टरनेट जकाँ सुविधा मजबूत होय तऽ केतलो लोग गामे रहि कऽ काज करब पसन्द करथि
कोरोना महामारीक समय सेहो बहुत लोक शहर छोड़ि अपन गाम लौटि गेल छलए तखन गामक महत्व फेरसँ बुझाएल पड़ल
सही कलहुँ ओहि समय लोक सभ बुझलनि जे कठिन समयमे परिवार आ गामक सहयोग कतेक मूल्यवान होइत अछि
हँ गामक लोकसभ एक दोसराके मदद करबामे बहुत आगाँ रहैत छथि ई गुण हमरा बहुत नीक लगैत अछि
हँ मित्र ककरो घरमे कोनो समस्या हो तऽ पूरा ग्राम एकजुट भऽ जायत सहायता करबाक प्रयास करैत छथि।
शहरमे सुविधा बहुत अछि मुदा समयक कमी आ भागदौड़ लोक सभके थका दैत अछि।
बिल्कुल एहि कारण बहुत लोक छुट्टीमे गाम आबि कऽ शांति, अपनापन महसूस करैत चाहत छथि
हमरा लगैत अछि जे गामक प्राकृतिक वातावरण मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत लाभदायक होइत अछि।
हम मित्र स्वच्छ हरा हरिहर खेत नदी पोखरा आ खुला वातावरण मनके शान्ति दैत अछि
मुदा गामक युवा सबके आधुनिक शिक्षा आ तकनीकसँ जुड़नाइ सेहो बहुत जरूरी अछि।
बिल्कुल मित्र, सही सभके नीक शिक्षा प्रशिक्षण भेटत आ तऽ ओ अपने गामक विकासमे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकत।
समाज दुनू प्रयाससँ गामक आधारभूत सुविधा आरो मजबूत बनाओल जा सकैत अछि।
बिल्कुल सड़क, अस्पताल, विद्यालय, इंटरनेट आ सिचाइ केर व्यवस्था जतेक बहुत मजबूत होयत ओतऽ गामक विकास तेज होयत।
हमरा लगैत अछि जे गामक कृषिकेॅं आधुनिक तकनीकसँ जोड़बाक समय आबि गेल अछि।
हँ मित्र वैज्ञानिक खेती, ड्रोन मौसम जानकारी आ आधुनिक मशीन किसान सभके लेल बहुत उ पयोगी साबित भऽ सकैत अछि
सही कहलहुँ। तखन किसानक आमदनी बढ़त आ युवा सब सेहो खेतीमे रुचि लेबऽ लगथि।
सही कहलहुँ, खेती लाभदायक बनत तऽ गामक अर्थव्यवस्था सेहो मजबूत होयत।
शहरक सुविधा आ गामक प्राकृतिक सुन्दरता दुनू मिलि जाइत तॅं जीवनक गुणवत्ता बहुत नीक भऽ सकैत अछि।
बिल्कुल विकासके महत्व केवल ऊॅंच-ऊॅंच भवन नहि बल्कि प्रत्येक नागरिकक लेल समान अवसर उप -लब्ध करनाइ सेहो अछि।
हमरा आशा अछि जे कि भविष्यमे गामक बच्चा सभके पढ़ाइ आ रोजगार लेल मजबूरीमे शहर नहि जाय पड़त
बिल्कुल जखन प्रत्येक गाम आत्मनिर्भर बनत तखन भारतक विकासक गति आरो तेज भरि जायत
सही कहलहु रवि आ गाम आ शहर विशेषता के संग लय क आगाँ बढ़ावक लेल एकटा मजबूत समृद्ध अ सन्तुलित भारतक पहचान बनत
बिल्कुल एतऽ गप कयलाके बाद हमरा लागैत अछि जे गाम आर शहरके बीच अन्तर भविष्यमे धीरे धीरे बहुत कम भऽ जायइत अछि अहाँसँ केहन सोचैत छी मित्र
अहाँ जब विकास सामान्य रूपसँ होइत रहल तऽ गाममे सेहो ओहि सुविधा उपलब्ध होय जे आइ मुख्य रूपसँ शहरमे देखय लेल भेटैत अछि
तखन शायद लोकसभकेँ केवल रोजगारक कारण अपन गाम छोड़ि कऽ दूर शहर जायबाक आवश्यकता कम पड़त
बिल्कुल जब उद्योग व्यवसाय आ आधुनिक खेती गाम धरि पहुँचत तऽ युवा सब अपन गाँव